हेलो नमस्कार स्कार नमस्कार सब ठीक छै ने
हँ सभ ठीक छै अहाँ सुनाउ की हालचाल
हमहुँ ठीक छी कलियमस सुनय समय बेरोजगारी विषय पर एक विस्तृत चर्चा सुन रहु तखन मनमे विचार आयल जे एहि विषय पर अहाँ विचार विमर्श कायल जाय
बहुत महत्वपूर्ण विषय चुनलुहु वर्तमान समय मे बेरोजगारी केवल आर्थिक समस्या नही बल्कि सामाजिक और मानसिक चुनौती सेहो बनि गेल अछि
बिलकुल सही कहलियै विशेष रूप सँ युवा वर्ग एहि समस्याक सार्वाधनिक प्र प्रभावी देखैय पड़े छी
हँ प्रत्येक वर्ष लाखो विद्यार्थी वि विद्यालय महाविद्यालय ओ विश्वविद्यालय से शिक्षा पूर्ण करैत छथि मुदा हुनका ओ अनुरूप रोजगार अवसर प्राप्त मात्रामे उपलब्ध नय भय पा रहल अछि
बिलकुल काल्हि हम सोचैत छलहुँ जे शिक्षा प्राप्त करबाक मूल उद्देश्य अपन भविष्य सुरक्षित बन बनाय होय तऽ छी मुदाऽ जखन शिक्षित व्यक्ति बेरोजगार रहि जाइ छथिन तखन स्थिति चिन्ताजनक भए जाइत छथि
बिलकुल सही कलियऐ बेरोजगी केवल आयक अभाव उत्पन्न नहि करैत अछि बल्कि आत्मविश्वास पर सेहो प्रतिकूल प्रभाव छोड़ैत अछि
हमरा लगैत अछि जे कतेको युवा अपन योग्यता पर सन्देह करय लगैत छथि
बिलकुल जखन लगातार प्रयासक बादो सफलता प्राप्त नहि होयत अछि तखन निराशा पन्न होइ न स्वाभाविक छी
काली हम एक युवकक अनुभव पढ़ैत छलहुँ ओ कहै छै जे डिग्री प्राप्त कैला बादो कतेको वर्ष धरि उचित रोजगार नय भेटत
एहन अनुभव दुर्गावश आइ काल्ही बहुत सामान्य भयि गेल अछि
हमरा लगैत छै जे बेरोजगारी के कारण सब पर सेहो विचार करबाक आवश्यक आवश्यकता छै
निश्चित रूप से कतेको कारण एकरा लेल उत्तरदायी छथि
हँ अहाँक विचारसे सभसे प्रमुख कारण की अछि
हमरा अनुसार जनसंख्या तीव्र वृद्धि एक महत्वपूर्ण कारण अछि जतेक तेजी से नौकरीके अवसर नहि पड़ैत अछि ततेक तेजी से रोजगार खोजनिहार लोकसब संख्या बढ़ जाइत अछि
ई बात तर्क संगत लगैत अछि
दोष्कर अ दोसर महत्वपूर्ण कारण शिक्षा ओ उद्योगक आवश्यकता बीचक अन्तर सेहो अछि
किपा एकरा स्पष्ट करू
बहुत विद्यार्थी सौद्धाानिक ज्ञान प्राप्त करैत छथि मुदा व्यवहारिक कौशल अपेक्षा के स्तर पर विकसित नहि होय पाबैत छै फलस्वरूप उद्योग सब के प्रतिक्षित कर्मचारीक अभाव महसूस होइत अछि
हँ अर्थात डिग्री रहितो कौशलक कमी समस्या उत्पन्न करत अछि
हँ बिलकुल आइ काल्हि केवल प्रमाण पत्र पर्याप्त नहि मानल जाइत अछि
हँ कनी हम एक विशेषज्ञ विचार सुनलहुं ओ कहैत छलाह जे तकनीकी परिवर्तन सेहो रोजगारक स्वरूप बदलि रहैत छलै
हँ स्वचालन ओ आधुनिक तकनीकरण कारण कतेको पारम्परिक कार्य समाप्त होइ रहल अछि जखन कि नव प्रकारक कुशलता आवश्यक उत्पन्न भए रहल अछि
हँ एहि स्थिति मे युवा पीढ़ी के निरंतर शिक्षित रहबाक आवश्यक अछि
बिलकुल सही कहलियए सिखनाइक प्रक्रिया केवल महाविद्यालय धरि सीमित नहि रखबाक चाही
बिलकुल हमरा लगैत अछि जे प्रतियोगिता स्तर सेहो अत्यधिक बढ़ि गेल छी
बिलकुल एकटा पद लेल हजारो आवेदन प्राप्त होइ नहि अब सामान्य बात होय गेल छै
बिलकुल एहन परिस्थितिमे चयनित होनाय निश्चित रूपसँ सकठिन होयत होय होय
हँ एहि लेल धैर्य अनुशासन आओर निरन्तर तैयारी अत्यन्त आवश्यक अछि
बहुतो युवक सरकारी नौकरी तैयारी करैत छथि
सही बात सरकारी सेवाक कति आकर्षण स्वाभाविक अछि किताकि ओते स्थिरता आर सुरक्षा अपेक्षाकृत अधिक होइत छी
हँ मुदा सीमित पद आ विशाल प्रतिस्पर्धा कारण सफलता दर बहुत कम रहते छ
बिलकुल एहि कारण वैकल्पिक अवसर सब पर सेहो विचार आवश्यक अछि
उदरण स्वरूप
निजी क्षेत्र उद्यमिता स्वरोजगार डिजिटल सेवा ऑनलाइन व्यवसाय ओ नवाचार आधारित कार्य
हमरा लग अछि जे रोजगारक क्षेत्र मे सेहो पर्याप्त सम्भावना मौजूद अछि
निश्चित रूपसँ बहुत युवा आइ अपन उद्यम प्रारम्भ कर कतेको अन्य लोकके रोजगार प्रदान कर रहल छथि
हँ ई प्रेरणादायक उदाहरण कहल जाय
हँ बेरोजगारी समधान केवल नौकरी खोज नहि नहि बल्कि रोजगार सृजन सेहो भए सकैत अछि
बिलकुल कलहि हम सोचैत छलहुँ जे परिवारक अपेक्षा से युवा सभक पर दबाब उत्पन्न करैत अछि
ई बात सत्य अछि अभिभावक अपन संन्तानक उज्ज्वल भविष्य्यक अपेक्षा कर छथि जखन सफलतामे विलम्ब होइत छथि तखन मानसिक दबाव बढ़ि जायत अछि
बिलकुल कतेको युवा एहिह कारण तनाव ग्रस्त सेहो भए जाइत छथि
हँ मानसिक स्वस्थ्य विषय पर खुलिक चर्चा होइ नहि आवश्यक अछि
हमरा लगैत अछि जे समाजके से बेरोजगार युवा सभक प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण अपनायब चाही
बिलकुल आलोचना से अधिक पतंसहक आवश्यकता होइत अछि ी धन्यवाद हमरा विश्वास अछि जे उचित नीति गुनतापूर्ण शिक्षा आओर कौशल विकासक माध्यम से बेरोजगारी समस्या मे उल्लेखनीय कमी अनैल जा सकैत अछि
हँ आ युव पीढ़ी के सेहो निराश नए भइ निरन्तर प्रयास करैत रहबाक चाही
बिलकुल सही कहलियए इतिहास साक्षी अछि जे धैर्य ओ परिक्षणक माध्यम से असम्भव प्रतीत होने लक्ष्य सेहो प्राप्त कयल जा सकैत अछि
बहुत ज्ञानवर्धक चर्चा भेल मुद्दा बेरोजगारी सम सामाजिक प्रभाव ग्रामीण क्षेत्रके स्थिति प्रतियोगिक परीक्षा कौशल विकास कार्यक्रम आ भविष्यक संभावना पर आओर विस्तार से चर्चा करबाक आवश्यक छै
अवश्य
हेलो
हेलो ऐंहे
आज हम आरो एक टा विषय पर बात करय चाहैत छी
बिलकुल
कल समाचार देखैत समय एकटा विषय हमरा बहुत सोचय पर मजबूर कयलनि की भविष्यमे पानिक कमी मानव समाज लेल बहुत पैघ चुनौती भय सकैत अछि
अहाँ बिलकुल सही विषय उठेलू पनी बिना जीवनक कल्पना करब असम्भव अछि मुदा दुर्भायक दुर्भाग्यक बात ई अछि जे बहुत लोक एखनो एहि अमूल्य प्राकृतिक संस्थातनक महत्वपूर्ण रूप नहि बुझैत छथि
हँ हम देखैत छी जे कतेको स्थान पर लोक बस अ आवश्यकता से ओ बेसी पानि खर्च करैत छथि जबकि दोसर कतेको क्षेत्र एहन अछि जतय लोक सवक एक बाल्टी स्वच्छ पान लेल घंटो प्रतिक्षा करैत छथि
ई वास्तवमे चिन्ताक विषय अछि पृथ्वी पर बहुत पानी अवश्य अछि मुदा पीव योग्य स्वच्छ पानिक मात्रा सीमित अछि एहि कारण ओकर संरक्षण प्रत्येक नागरिक जिम्मेदारी अछि
हमरा लागैत अछि जे पानिक बर्बादी अधिकांश समय छोट छोट लपर परवाही से शुरू होइत अछि मुदा धीरे धीरे ओहि लापरवाहीक प्रभाव बहुत पैघ रूप धारण कैलत अछि
बिलकुल जो नल खुलल छोड़ी देत जाय पाइप मे अ रिसाभ होइत रहै ओ आवश्यकता बिना पान बहाओल जाए तऽ प्रतिदिन हजारो लीटर पानी व्यर्थ नष्ट होइ जाइत अछि
बिलकुल काल्हि हम पढ़ैत छलहुँ जे बढ़ैत जनसंख्या शहरीकरण आ जलवायु परिवर्तनक कारण भविष्यमे बहुत क्षेत्रमे पानी संकट आरो
ई बात सही अछि एहि कारण केवल सरकार नहि बल्कि समाजक प्रत्येक व्यक्ति के पानी बचावक दिशामे अपन योगदान देबाक आवश्यकता अछि
हमरा लगैत अछि जे पानि बचेनाइ बहुत कठिन काज नहि अछि जब प्रत्येक व्यक्ति अपन दैनिक जीवन मे छोट छोट सावधानी अपनाबै तऽ एक परिवर्तन संभव अछि
अवश्य जखन दाँत साफ करैत छी बाहन धोइत छी ओ घर साफ करैत छी तखन आवश्यकता अनुसार पानिक उपयोग कयल जाय तऽ बहुत बचत भए सकैत अछि
बिलकुल वर्षों जल संचय केवल पानी बचबाक उप उपाय नहि बल्कि भूजलक स्तर बढ़बाक सेहो एक प्रभावशाली मध्यम मानल जाइत अछि
बिलकुल विद्यालय मे सेहो बच्चा सबके शुरू से पानिक महत्व आऔर ओकर संरक्षणक बारे मे विस्तार सँ सिखबाक चाही
सही कहलिए जे बचपन से नीक आदत विकसित भए जाय तो व्यक्तिक जीवन भरि प्रकृतिक संसाधनक सम्मान करैत अछि
हमरा लगैत अछि जे खेतीमे सेहो आधुनिक सिंचाई तकनी तकनीक अपनाओल जाय तो बहुत पानी बचवल जा सकैत अछि ओ किसान सबके सेहो लाभ भेटैत
हँ वैज्ञानिक तरीका से खेती करला पर पानि समय आ मेहनत तीनो बचत अछि आ उत्पादन से बेहतर होइत अछि
बहुत लोक सोचैत छथि जे हमर एकटाक प्रयास सँ की अन्तर पड़त मुदा हमरा लगैत अछि जे प्रत्येक पैघ परिवर्तन छोट छोट प्रयास से शुरू होइत अछि
बिलकुल हमरा ई हो लगैत अछि जे गाछ